हेलो हँ की हाल चाल की ठीक छै ने
हँ
आओर गाम घरके हाल चाल सब ठीके ठाक छै
गाम घरके हाथ समाचार बड्ड बेकार एतेक गर्मी
हँ गर्मी तऽ बड्ड छै बाप रै बा बड्ड गर्मी छै लेकिन तैयो आइ कने मने हवा बहैत छै ने
हँ से तऽ छै लेकिन पंखा लग से हटू तऽ फेर वएह
हँ फेर उएह जेना लागैत छै देह मे मिरचाइ रगड़ि देलक ए तेनाहिए बड्ड गर्मी छै बाप
तैयो गाम घर मे ठीक छै तैयो गाम घर मे ठीक छै कमस कम लोग के निकले छै तऽ पता चलै छै कनियों बाहर निकलू तऽ होइ छै बाप रे
बाप रे बाहर मे लोक केना रहैत हेतै दिल्ली बम्बई मे हमरा सभ से बड्ड आश्चर्चज लगैए ये बापे रे बाप हँ बड्ड गर्मी रहैत छै बाप रे बा सब के कोठे वाला घर छै ने अपना सब के तऽ कम से कम इहो छै जे फूस घर तऽ छै अखनो कते लोक एहन छथि जिनका की खपड़ि वाला घर छैन तऽ कनी कम ठण्डा लगैत हँ हँ गाछी बिृक्षी छै बाहरेमे हँ कने लाइनो कटि कइट गेल तऽ कोनो बात नहि छै जे कनि काल बाहरोमे बैस सकै छी से तऽ छै लेकिन बाहरमे तँ सेहो नहि होइ छै बस एकेटा रूममे सभ कैदी बनि कऽ बैस
आ ई बिजली बाला तऽ आओर अहाँके हालत खराब कऽ दैत छै बात-बात पर लाइट काटि दैय छै
हँ आ से कटै छै तऽ बेस-बेस काल ले कटले रहि जाय छै दू घंटा अढ़ाई घंटा एना-एना कऽ कऽ काटि
हमरा सभकेँ अहाँके तीन दिन तक लाइट काटि देने छलै
अच्छा नहि हमरा सभकेँ तऽ एतबा तऽ छै जे झन्झार पुरमे बेसी दिन नहि बेसी काल लए नहि कटै छै लेकिन दू घण्टा तैयो काटिए दैय छै सएह बात दू घंण्टा लए कटबे करैत छै बहुत गर्मी छै कतेक दिन तक ई गर्मी रहतै पता नहि आम हुँ आम पकै बला गर्मी छै हँ हमरा सभकेँ अए आम हमरा सभकेँ जे आमके गाछ छै ने से आंगनेमे आमके गाछ छै आ हमरा सब ओतए ने आम तोराय नहि छै अपने पाकि-पाकि कऽ खसल हँ खसल अखन ल उँ बेस दिनसँ तैयो महिना दिनसँ तऽ हमसब खाइ छी खूब खाइतो छी खूब छिट्टाके-छिट्टा फेकाइतो अछि सड़ल सड़ैय तऽ लेकिन अख अखन तक हमरा सबके कीन नै खूब हँ से खूब कीन नै पड़ल ए हमरा सबके के पूरा परिवार खूब नीकसँ खा रहल छी आ एखन एहन छैय जे दस दिन आओरो चलतैय
हँ, हमरा सभके अहाँके से तोड़ाएल छलैय गाछीमे तऽ खूब अहाँके तोड़ेलै रंग-बिरंग के आम सब छै बम्बइ, फैजली, केरबी तऽ सबसँ सुन्दर अहाँके केरबी आम, बड्ड सुन्दर ई सीजनमे तारकून खेलौं हें की नै
नै, एहि बेेर तारकून नै खेलहुँ एक दिन जाइतो छलैय बिकाय लए देखलियै रोडपर पुछलियै तऽ कहलक दू सौ रुपैए किलो दू सौ रुपैए किलो लोक जँ लेतैय
हम गेल छलहुँ दरभंगा हम गेल छलहुँ दरभंगा ओतए सँ घुमलहुँ दीदी के मोन छेलै खाइके तऽ माँ कहने छलैये चर्चा होइ छलैय एहि चीज के घरमे जे तारकुन-तारकुन कत्ते दिन तकलथिन तऽ नहि भेटलनि तऽ गेलहुँ दरभंगा ओतैयसँ घुमलहुँ
हँ
पुछलियै बड्ड सेहनता लागल तऽ पुछलियै केना तऽ कहलक दू सौ रुपैये किलो
हँ इम्हरो झंझारोपुर मे दू सौ रुपए किलो हँ वाह खूब चढ़ल हेतैय नै
हँ से खूब चढ़लै लगभग अहाँके अट्ठाइस टाके आसपास चढ़लै
हँ ओहो फल लगैए सालमे एके बेर भेटैत छै नै एक बेर फरै छै ओहो
आ बड्ड नामी फल हँ अपना सभके तऽ अपनो गाछीमे तऽ छै
हँ से तऽ छै ओइ गाछिमे लेकिन ततेक ऊँचे ओ गाछ होइ छै ने के चढ़तै आ के तोड़तै
आ दोसरा तोरबाइयो लिए तऽ ओकरा सभ
हँ नहि हँ आ सभटा आ सब समयकेँ अलग-अलग फल सब रहैत छै जेना अखन जामुन जामुनो खायमे बड्ड नीक लगैय छै हमरा सभकेँ दरबज्जे पर गाछ छै जामुनके हँ हमरा सभकेँ दरबज्जे पर गाछ छै जामुनकेँ खूब सुन्दर कारिए कारिए खूब खसै छै खूब बच्चा सभ खूब बिछ-बिछ क अनैए हँ खूब फड़ल अइ खूब बच्चा सब भोरे कऽ उठत भोरे कऽ जाकऽ ओकरा बिछकऽ उँ बालू छै पूरा अखन हँ माटि भरा रहल छै तऽ बालू छै ओकरा खूब सुन्दरसँ धो-धा कऽ बच्चा सभ ओ नेने आएत बड्ड नीक लगै छै भोर कऽ दुपहरिया कऽ साँझ कऽ
जांइ बालू अछि तैँ जामुन बचितो अछि नहि तऽ पूरा तऽ फुटि जाएत
हँ सैह छै मोन अइ जे पहिने गाममे जे देखैय छलियनि बात जे रहै छथिन तऽ बाबा जाइ छलखिन जे पैखाना दिस टीन्ही लोटा ल क तऽ बाबा जामुन बिछ क दू टा चारिटा अनैइ छलखिन हमसब तते भाय बहिन सब छलियै जे ओहि जामुन लग झगड़ा भेल दै छलै एक एक टा के बाबा सब के हिस्सा लगा लगा के जामुन दै छल दैइ छलखिन है जे ई आहां के भेल ई आहां के भेल ई आहां के भेल ओ जे दसटा अनिते छलखिन छलखिन बीछ क तऽ एकटा के सब भाय बहिन में हमरा सबके
ओ जते पुरनका चीज रहय छै जे सब पुरान का आदमी सब संगे चलि जाइत रहै छै आब के बच्चा सब खेतै
हँ नै आब तऽ किछु देबो करतै तऽ नै लेतै कहतैइ किया क हमारा अपना ओत नै भटैय जे हम ककरो बाला कोनो चीज लेब किछ नै न नीके चीज के आवेश सबके बच्चा बुझै छै ने नीके चीज के बच्चा सब आब आवेश बुझैय छै आ न खरापे चीज के आवेश बुझैय छै बच्चा सब आब किछु नहि आब तऽ तुरते अखरि जाइ छैइ मोनमें किया हमरा अपना ओतऽ नैअयऽ हम अपनो अपनों नै खा सकै छी सकै छी तैं आबेश आब धीरे धीरे हां आ आबेस ने छैइ जे से धीरे धीरे आब खतमें भेल जाइ छै ओ आब दै ले के आबेश आब रहिये नै गेलैय ये
ओहो हमरे अहाँ के अई जे केओ जे किछु दैए तऽ बुझैइ छैइ एकटा खुशीके गप भेलै जे केएओ देलक
हूं आयं देखियौ न पहिने भोजे भात जे होइत छलैए तऽ पहिने एतेक होइत छलै मान रंग रंग के मिठाई रंग रंग के तर तरकारी नई होइ छलै पहिने पहिने पहिने भात दाल एकटा डलने होई छलैइ एकटा पापड़ भऽ गेलै बड्ड बेसीऽ एकटा आलू भुजिया दही चीन्नी बड्ड सुन्दर ओ भोज न नई कयल जाइ छलैइ तते प्रसन्नता से लोक खाइ पीअई छलाह किछु कहे के नई आब जे उझिलिये दै छै नौ रंग एगारह रंग के तरकारी नहि कहू माछ कहू मुंह से नई कहू किछ छै ने आब आ ओतेक आनन्द खाइयों में नहि ने अबैइ छै जतेक पहिने अबै छलैय जतेक पहिने लोकके शन
सबलोग मिल जुलि कऽ रहल कतेक नीक लगै छलै आब तऽ गाम घर आदमी सब छुटि गेलै केओ रहै नहि छै
लतामे अइ चलू तोड़ि के आनि दै छी ओकरा एक आदमी तकैत रहल हं आ क छै आ एक आदमी तकैत रहल हे कि कोई आबे नहि आ एक आदमी पैसि गेल बाड़ी में आ लताम तोड़ि क आइन लेलक ओकरा लोक झक्का बनेलक आ अंगने अंगने में जतेक अङ्गने अङगने में जतेक कनिआ बहुुरिया सब छथि तिनका सबके सब बेटी सब झक्खा दै छलनि हँ अपने सब लोक खेसारी साग बाद से तोड़ कऽ आनि लेलक ओकर लोग झक्का बनेलक
ओसब दिने एकदम अनमोल दिन छलै ओसब हमसब जाइये सोनिया मायके एकटा बाड़ी छनि ओ बाड़ी में हम सब जाइये लताम एह पियरे पियरे बड्ड सुंन्दर लताम सब जइअई दुपहरिया खन क लोक स कहै कि गाछी में भूत रहै छै हुनका बाड़ी में आ तैयो दुपहरिया के जाइयए आ तोड़िकऽ ल अनिअई मोछ तोड़िकऽ ल अनिअई मोछक झक्का क
हं बड्ड नीक लगै छै आब सबटा चलि गेलै लोकके किछु नहि तऽ जहिया से हमसब सासुर हूं आ जहिया से हमसब सासुर रहलहुँ तहियासे तऽ मोछ के झक्खा खेनाई बिसरियो गेलियै खेनाय ह खेसारी साग के झक्का क खाइत छैइ केना पपीताके झक्का कचका कचका पपीताके झक्का अलगे स्वाद लागै छलैए ओ
हूं केकरो बाड़ी में से चुपचाप चोरा तोरा कऽ तोड़ि कऽ लआनु आ नून मिरचाइ मिला कऽ खाय
एह ओ एकटा अलगे लगै छलै ओ स्वाद आ सब संगगे खायमे एकटा अलगे स्वाद रहै छल
आ इहे सब मौसम मे एखुन के टाइम मे ई सब चीज खाय मे निक लगे खेनाइ पिनाइ खाकऽ सब बैसल एक ठमा
हँ आ दुपहरिया क हँ एखन दिनो बड़का टाके होइ छै ने तऽ ओ तऽ दिनो बितनाइ एखन पहाड़े लगेत
आब केओ केकरो एहिठाम जाय नहि छै आ पहिले कतेक नीक लोक जाय हुनका एहिठाम रहैय छलै टेलीविजन
सएह ने ककरो ह टोल मे ककरो एक आदमी दू आदमी ओतऽ टेलीविजन रहैत छै तऽ हुनका ओत जाक आइ शनि के सिनेमा छै दू बजे से सिनेमा हे एतै तऽ लोक डेढ़े बजेसँ ओहि अङ्गना मे जाकऽ बैसि रहल चलू जे देखब ह आब तऽ लोक के घर घर टेलीविजन टेली टीवी भऽ गेलैया सबके मोबाइल
हँ ई दूर्भा दूर्भाष अहाँके सभ चीज खराब कऽ देलकै लोक आब घरोमे बैस कऽ नहि देख ख चाहै छै
नइ किछ नै हूँ हूँ तैँ ने लोक सँ लोक जे आब कटि गेलैए से यैह दुआरे ने कियाकि आब मोबाइल सभके भऽ गेलैया हो गेलैया ने
आ मेन की भऽ गेलै कोरोना टाइम सँ अहाँके सभके सभ मनुख सँ अथी दूर हटय लगलै न से जे हटलै तऽ हटले रहि गेलै जेहो कनि मनि प्रेम छलै हँ हँ आ ओना एक तरहे देखल जाय तऽ इहो एकटा नीक चीज छै आ माइन कऽ कते गाम मे हँ कते गाम मे बूढ़ा बूढ़ी रहैत छथिन हुनका केओ नहि छनि तऽ अपन मोबाइलमे टाइम पास कऽ लेलथि
हँ हँ से छै अपन सब अपन अपन वैह मे
कतऽ जायब सबगोटे तऽ अपन वएह देखै छी
हँ अपन अपन सभ उएहमे प्रसन्नता ताकि लेने छै मोबाइल मे जे हमरा अपन इएह मे सभ आ सभ ठाम के लोक समाचार बुझि गेल हाल चाल बुझि गेल हू घरे बैसल बैसल लोक सभसँ अपन सम्पर्क कऽ लैइया सभ सँ सभचीज नहि किछो भेल तऽ वीडियौए कॉलिंग कऽ लीआ गप्पे कऽ ली
हँ आब तऽ सेहो बड़का अथी छै बैइसले बैइसले सब के मुँह देखलेलौं तैं लोक के लोक ले आब अखरइ
नइ आ ककरो ओतऽ कोइ जाय जे नइ छै उएह दुआरे ने गामो गमाइत मे नहि चलू हँ भऽ गेल हँ कॉल कऽ कऽ लोकके गप पूछि लेलक भऽ गेलै फोन कऽ कऽ हूँ ककरो सँ ककरो भेटे करे के रहलै हम एहि अंगनामे छी अहाँ ओहि अंगनामे छी कॉल कऽ कऽ चलू अहाँ बाहर आउ दरवजा पर हमरा
हँ चलू ई सब चीज तऽ आओर एकटा अहाँके बड़का अथी कऽ देलकै ये अइ यइ इ अंगना सँ ओइ अंगना जाय लए लोक पहिले पूछै छै अहाँ जेबै फोन कऽ कऽ
तते आराम लोक ताकि लेलकै या ने देह के जे की करी जे देहमे आर आराम भेटा
आ ओकरे ई सबटा परिणाम
ह रंग बिरंग के जे बिमारी आबि गेलेया से वैह दुआरे ने पहिने लोक सिलौट लोढी पर मसाला पीसै छलइ आब कोइ पीसै छै आब कोइ ने पीसै छै हँ आब ओहिमे मसाला पीसैए पहिने लोक हाथ लऽ कऽ हमर सभके मोन ऐ जे बाल्टीमे कऽ कपरा बोइर लइ छलउं हें हमसभ आ जाइ छलउं हँ तऽ पोखरि मे घाट रहै छलैया बनैल पाथर के ओइपर हँ आ नहि आ एकटा दरवज्जा पर हमरसभके दरवज्जा जे अइ अपनसभके ओहिपर ओतय एकटा पोखरि छै हमसभ ओकर ओकरा नाम छलैयै पूर्नी पोखरि ओहिपर एकटा घाट बैसा दैत छलथि हँ घाट बैसा दै छलथि हेँ हमरसभके कक्कासभ आ पाथरके ओहि पर हमसब एक एक बाल्टीन कपड़ा बोरि लैत छलहुॅं ओइमे बिछौन के चादर रहै छलेै तकिया के खोल रहै छलै सबटा कपड़ा
हँ
हँ बापरे कतेक सुन्दर ओ आम होइ छलैया मीठ एकदम हूं आ ओ यो यो मख आ ओ पोखरि मखान के पोर जे होइ छलै
हँ आब तऽ ओ पोखरि अथी छै किछु ने ने मखान छै आ नहि पांच गो गाछ ओहो कटवा देल
आ ओ मखान के हमसभ मलाह के डरे मलाह लेने रहै छलै ओसभ ओ पोखरि आ तहन हमसभ चोरा चोराक कऽ ओहिमेसँ मखानके पोर तोड़ै छलियै आ तहन ओकरा सोहलहुँ लहु पन्नी लगाके हाथ मे तहन ओ मखान खेलौं बड्ड नीक लगै छलै ओ मखान खाय मे नहि सब आदमी हँ हँ हँ दोस ओ चोरी आ ओ चोरी चोरी थोरबै भेलै ओत एकटा मनोरंजन भेलै नीक लागैत रहै छै ने ह हँ हँ हँ तऽ ओ एकटा अलगे रहैत छलैया बड्ड नीक लगै छलैए ओ सभ संगे मिलि कऽ सभचीज कयलहुँ छठि हूं आ पहिने की छलैय जे पहिने लोको अइ अंगना ओइ अंगना गेल ने तऽ ओकर माय बाप ओहि लए नहि बिगड़ै छलै कहै छलै अपने तुरियाके बच्चा सभ संगे खेलाइत छै ने कियाकि हँ कतय जेतै तऽ दुपहरियओ कऽ गेल साँझोकेऽ खेलेलक तऽ कोनो ओतेक नहि रहै छलैया आ आब लेकिन भऽ गेलैया से आब आब ककरो तऽ कोइ नहि आ आ ओ अबै हँ ओ अबैत छैथ जे अहाँ जेबै आब तऽ सबसँ बड़का से भऽ गेलैया तऽ तैं दुआरे आब नै जा
हमरा सबके याद ऐ एकटा किशोर काका छथिन ओ बड्ड बदमास छलखिन तऽ हुनकर गाछ छलनि एकटा बम्बई के तऽ छुट्टी छलै तऽ छोटी बड्ड तेज गाछ पर चढ़ै मे इहे टाइम जे छलै दुपहरिया मे तऽ ओ सुति रहै छलखिन ओतबे काल मे ओ बिलारि जेना गाछ पर चढ़ि गेल सट सिना एत्ते बम्बई आम तोड़ि कऽ चलि आयल झक्का बनेलक चोरा के सभगोटे खेलहुँ दुपहरिया मे